हेलो
हँ भाईजी गोर लगै छियौ
हँ खूब खुश रहू ठीक छी। न
हँ हँ ठीक छै। तू ठीक छैं।
हँ हमू ठीक छी आओर माँजी मातु खेनाइ पिनाय भ गेलइ माँजी सब ठीक छथिन न
हँ सब ठीक ठाक छथिन बड़ नीक सभगोटा हालचाल ठीक
एतहुओ एतहुओ सभ ठीक छथिन
अच्छा
भौजी ठीक छथिन हँ गोलुओ ठीक छथिन फुच्चुओ बेटा ठीक छथिन
वाह भेलै की
हँ भरि दिन फुच्चू बेटा आइ जे छै। से खेलएलैथ हैं
हँ काल्हि कहाँदनि सुनलौं जे की कहय छै। इ पायस खाय ले हल्ला करै छै। छेलथि हैं जे हिनका की होइ छेलनि जे होली पावनि छै
नै कोन उ का होइ छलने हे जे आ अनप्राशन फेरो भऽ रहल छेन
अच्छा ई ते इंतजार मे छले है जे हमरा केउ पारस तारस खाय ल देत खीर खीर खाय के इंतजार मे छै। उ है
हँ आ एक बेर पूछ अ बेटा के पदा जाइ छैन तऽ सभके कहेते छथिन पुपू पुपू
हे भगवान
सब ठ कहैत रहैत छथिन पुपू पुपू ह पुछु बेटा के जे पप्पा पप्पा फोन करै छथिन तऽ तकरो कहैत रहै छथिन जे पुपू पुपू आ तऽ से छन लेकिन अप्पन
तहन अन्नप्राशन हिनका अपन मोन प‌इर गेलन ने जहन अन्नप्राशन मे सभकिछ जे भेल छलेन हेँ
हँ से सब मोन प‌इड़ गेलन न
कै रंग के छलियै अन्नप्राशन मे
अन्नप्राशन में मिठाई छलैया आहाँ के त तीन रंग के न तीन रंग के छलैया हँ तीन रंग के छलैया अपन सभ गोटे सभगोटे जे छै। से मिल जुल के अन्नप्राशन भेल छलैया
हँ
हँ बढ़ियाँ से भेल छलिया अन्नप्राशन बौआ के छौ महीना बौआ के पुर गेल छलेया अन्नप्राशन बढ़िया से भेल छलैया
रंग बिरंग के अपन मिठाई सभ छलैया एम्हर छै से खीर बनल छलैया
सब गोटे सँ फल पाँच रंग के फल छलैया ऐल छलैया पाँच रंग के फल ऐल छलैया नमकीन छलैया बिस्किट छलैया इहै सब व्यवस्था चलैया पूरा टोल पड़ोस हँ पसंद से जे बच्चा सब के पूरा टोल पड़ोस बाँटल गेल
सेहो लोकसभ सभ ऐल छलखिन आ हँ नीक लगैत रहैत छै अपन अपना सबके मिथिलांनचल इ है तऽ होइ छै। जे कोनो चीज भेल ओकरा उत्सव जेना मनोल जाय छै। किछो भेल त ओहिमे ब
सौंसे प्रसाद के रूप मे पठा दियऔ
हँ नहि बड्ड नीक अपना सबक ओहिठाम कि छ भी जे होइ छै। तऽ ई छै। जे अपन सभ जगह सभके देल गेल कहल गेल बड नीक लगैत रहै छै। आ बड़ा खुशी से सभ ई चीज के स्वीकार करैत छथिन सभ गोटे गोटे अबै छथिन घूम लेल देख देखे लेल ते इ सब चीज बड़ा नीक लगे छै। इ सब चीज बाहर में कहाँ भए पाबे छै। छै। बाहरमे तऽ ततेक सभ व्यस्त रहै छथिन
पूरा टोल पठायल गेल छलैया
अच्छा
समोसा नमकीन सभ आ रंग बिरंगगक चीज सब हँ प उठाएल गेल छलैय सेहासब।
बड्ड सुंदर बड्ड नीक तऽ पुछू बेटाके उएह याद आबि गेल हेतनि। जे हमर अनप्रास नेत छी जे इ सब आइ खीर बनौलनि हेँ
उएह दुआरे हल्ला करै छलखिन्ह।
तऽ आब कोनो नै आब जे होली पाबनि अबैया कि नै या अरदारा पातरि सेहो अत अय बीच में। तऽ अरदारा पातरि जे होयत ओहिमे होइ छै। ने आम होइ छै खीर बनय छै। तऽ पुछु बेटा कऽ कनि खुआ देबनि ह सएह हेतै की ओं जे हुनका पासिन्न छनि।
फेरो अन्नप्रासन भऽ जेतनि
आ ओहोमे अरदारो पातरि मे अहाँ के होइत छै जे ई आमे मौसम मे होइत छै। आ पन्द्रह दिनक होइ छै इ।
पन्द्रह दिनक होइ छै बढ़ियां स ओहो मनायल जाइ छै। पाबनि
हँ पन्द्रह दिनके अपन जिनका जे अपन सुविधा भेल जहिया अपन सभ करय छथिन। बेसी लोक तऽ अहाँके इ सोम बुध शुक्र ऐहा तीन दिन अरदारा के कते आदमी पातरि ओना सब दिन दऽ सकैत छी पन्द्रह दिनमे कोनो अहाँ बाधित नै छी जे इएह दिनमे देबै कोनो दिन तहन तऽ लोक शनि मङ्गल अपन नै देलक से बात
आ ओही बीचमे अपन कऽ लेलक शनि मंगलके बीचमे
हां हां सेसब बहुत नीक लगैत रहैत छै। आम के भव्य आयो हुं रहबे करय छै। हमहुूँ सब छोट रही कुमारि खाय लए जाय तऽ सब इहा कहथि जे बौआ खीर तऽ अपन नहिओ खायब ठीक छै। फेर कोनो दैया एहन कुमारि मे नोत खायब तऽ खा लेब नहि तऽ आम खा लिअ आ आम नीको बड्ड लोक के मिठ लगैत रहै छै। ने आम सब बड्ड मीठ दै छै तऽ कनि मनि खेलऊं लेकिन बड आग्रह स बड़ आदर पूर्वक प्रेम स खुआबैत रहय छथिन सेहो सभ बड नीक लगैत रहय छै।
मिथिलांचल के ओहि दिनकामे तऽ बुझाइत रहै छै जे बढ़िआँ सअपन
हँ तऽ अरदारा पातरि के मतलबे सेह भेलै कियाकि आमे के मौसम मे तऽ होइत अछि छै तऽ ओ बहुत नीक रहय छै एक तरीका स
तऽ उएह पाबनि स बुझायत रहै छै
हां अ अ
लोक सब खूब उ उत्साहित रहै छथि एहि पाबनि के लेल
आ कुमारिके आ ओ खोइंछ सेहो देल जाइ छनि एम्हर दक्षिणा देल जाइ छनि सोहोसभ होइ छै अपन पहिले तऽ हमरा सभ के अहाँके ए एको रुपया कियो दऽ दय छलथि हे पाँचो टका दऽ दै छलथि हे आब तऽ से जमाना नहि छै आब तऽ कुमारिओ सब कहै छथिन जे जाबै तऽ एकावन रुपया नहि देब नहि मानब
तऽ नहि हेब
हँ हमरा आब तऽ देखैत छियै सब कपड़ा सब रंग बिरंग के धिया पुता सब अपन कुमारि सब लै जाइ छथिन आ हमरा सब के त अना एकटा पीस रहै छलै ओ जे भेट गेल गमछा भेट गेल भऽ गेलै खुशीसँ मोन एकदम ेशन भऽ गेलऽ कऽ आबि गेलहुँ इएह होइ छलै कुमार ो धिय पुता सब सब बाहरे चल गेल छथिन पढ़ाई लिखाई चलते किछ गोटे के गार्जियने चल गेल छथिन तऽ बच्चोसब अपन चल गेल छथिन तथिीन सङ्गे
तऽ आब एहिहमे इएह छै जे गाम घरमे आब ज्यादा बच्चा सब रहि पाबै छथिनऽ घु लए तऽ दिक्कत तऽ भए जाइ छै पहिले छलैया जे अपन दियादमे जे छै से लोक नय दै छलखिन हेँ कुमारिमे नोत ओय चलते हमरा छोट मे कते जगह नौत भऽ जाइ छलै लेकिन लेकिन आब से नहि छै कुमायर नय भेटै छै तऽ लोक अपने घरके ब बच्चाके अपने दियादमे बच्चाके कुमारि खुआ दै छै हँ हम तऽ कहै छलिए किुछु बेटा जे बेटियए रहितै तऽ कुमाररोमे नीक रहितै
सभ पूरा टोलमे अपन खाइत रहितेथ
अपन जा जा कऽ खाइत रहितै एक नम्बर रयतै
पूजा पाठ पू पूजा पाठ जहन होइतै तऽ लोक सभके कुमायर सब नय ताकपड़तै
एकदम बड नीक रहिते तब आ हिनका खीर बड्ड नीको लगैत छनि कि ने
ह माँके सन्तोषी माताके उद्यापन भेलै तऽ पुछियौ बेटा अपन ओहि दिन अपन खेललयथ
हँ मनेके
हाँ आ बटुकोसब खेलखिन बटुको सब तऽ आब नय भेटै छै हँ तप बटुकोसभ आब नय भेटै छै ओतबे बटुक सबमे जे छै
ला जे माँ जे उद्यापन कयने छली तऽ ओहिमे जे छै से कीसभ भेल छल कीसभ आनने छलो अहाँ कीन कऽ
पुरी छले या खाजा छलैया पूरी बनायल गेल छलैया खाजा खरीदल गेल छलैया
हँ तऽ उएह कहलहुँ जे केरा की लेने छलियै किछ गोटे पूछेत रहे छथिन कि केना की उद्यापन कयल जाय छै हमरो दोस्त एटा करे छै तऽ हुनको जे छै से बड दिनसँ करै छथिन तऽ कहलियनि जे सौँप लेब अहूँ तऽ सएह ठीक रहल कोनो व्रत एतेक दिन नय करबाक चाही तऽ सेह पुछलहुँ जे कीसभ व्यवस्था कयने छलौ अच्छा
नारियलके प्रसादी होय छै
हाँ
तकरा बाद केला रहै छै
जे रहै छई ई के सौँसे तऽ नय देल जाइत ह छोड़ाके देल जाइत हेतै न
नय छोड़ा देल जाइ छै हँ ओकरा फोड़ कऽ बारीक से छोड़ायल जाइ छै सब बटुक सबके हँ नय हेबाक चाही तकरा बाद रुमाल हँ एहिमे दक्षिणा जे छै से नारियले रहै छै
अच्छा पाई नहि देल जाइ छै अ सन्तोषी माता के जे होइ छै ने तऽ ओहिमे पैसा नहि देल जाय छै आ देबाको नहि चाही बच्चासभ कोन ठीक ओम्हरसँ उम्हर खेलैत कुदैत जेथिन आ दोकान दौरीमे किछो कीन कऽ खा लेथिन एनामे व्रत तऽ पूरा नहि हेतै कि नहि
तऽ ताहि दुआरे जे छै आ रुमाल रुमाल नवका देल जाइ छै बढ़िये बात छै आ तऽ तकरा बाद की कहे छै चना के फुलायल रहे छै ए
अच्छा चना फूलल रहैत छै ओना तऽ प्रसाद जे दैत छलखिन हैं चना भुजि कऽ आ गूर आ ओहि दिन चना फुलायल रहै छै ने
गूड़
आ वस्त्रसभ सेहो अन्ने हेबनि मालासभ अनल गेल हेतै आरतीसभ भेल हेतै तऽ पूजा पाठ के तऽ अपना सभके मिथिलांचलमे कोनो पूजा पाठ लऽ लिअ कोनो दिन लऽ लिअ कोनो दिन एहन नहि होइ छै जे पाबनि तिहार नहि रहै छै कि कोनो व्रत नहि रहै छै किछु किछु ने किछु व्रत तिहार ई सब अहाँके चलते रहे छै से सब धैर छै आ ईसभ कनि बढ़ियाँ रहितो छै एकटा महोत्सव जेना उत्सव जेना लगैत रहैत छै अपन सभचीज अहाँ अपन देख सकै छी आ हेबाको चाही गाम घर छै तऽ कथी छै गाम घरमे तऽ पता इएह सबसे न चलै छै कि जे गाम घर छै कोनो पाबनि तिहार भेलै किनको अंगना मे किछु छनि बड्डे ये छनि जन्मदिने छनि तऽ सब गेलथि आशीर्वाद देलथि घुमलथि फिरलथि नीक लगैत रहै कोनो पाबनि तिहार भेल आ उत्सव जकाँ लगैत रहै छै से तऽ ठीके कहलियै नहि उएह कहलियै जे अपन कनी गप सब अपन कऽ लिय तऽ ई छै जे मिथिला के गप सब सब जे रहल धरोहर ई सब चीज के संजोग के रखने हमरा हमरा अहां के कर्तव्य छी कि नहि ईसभ चीज बुझि लै छियै तऽ ई होइ छै जे अपना सभ छोटोके बता सकैत छियै किछु कहि सकै सकै छियनि
आगू आगू के लेल जे छै लोक एकरा बचा क राखे
बचाक राखयतै सएह कहबै ई तऽ छैहे हमरा अहां के जे परंपरा बनल गेल अछि से आगुओ पीढ़ी वए पीढ़ी चलय